नमस्कार मित्रऽ
अहाँ एहि बेर टुसु मेला घूमे गेल रही कि नहि कारण एहि मेला मे रौनक दिखल बिना मकर संक्राति अधूरा बुझायत अछि
हँ हम एहिबेर बहुत उत्सव संग पुष्प मेला गेल रहिया ओत भी सजावट आ इ गीत सुनिक मन प्रसन्न भऽ गेल अछि
हमरा बचपनमे टुसु मेला बहुत प्रिय रहल अछि कारण एहि मेला मे लोक संस्कृति अपनापन अद्भुत झलक देखय लेल भेटैत अछि
सही कहलू टुसु मेला मात्रऽ मेला नहि बल्कि हम हमर परम्परा लोक आस्था आ ग्रामीण जीवनके जीवन उत्सव अछि
अहाँ केहू मेला पहुँचला पर पहिया दृश्य की देखलु जे आहां क मन मोहित कऽ देलक
मेला मैदानमे रंग बिरंग कपड़ा स सजावल टूसो तिमा देखैते मन आनन्दसँ भरि गेल
सही कहलू मित्र हमहुँ देखलू ये युक्तसँ सब गीत गाबैत टूसु माता के आधार धना कर रहल छी एहि सब देखलू
ह ओ गीत मे अपन माटिक सुनन आ लोक जीवन मधुरता स्पष्ट झलकति छल मेला मे छोट छोट बच्चा सब लोक आ कपड़ा पहिरी खुशी सङ्ग घुमैत छलहु
जी बिल्कुल हमहुँ देखुल कि खुशी से घुमैत छल बूढ़ बुजुर्ग लोग सेहो अपन परिवार स मेला देखबा मे मगन छलाह
जी हमरा सबके नीक लागल जे विभिन्न गामक लोक जुटल रहल छल
एहि अवसर पर समाज मे मेला झोल आ भाईचारा सेहो मजबूत होयत अछि
अछि जी टूसु प्रतिमा पर एकल गेल कलात्मक सजावट वा वास्तवमे प्रशंसनीय छल अछि
ह कतेको प्रतिमा पर करा कर सभी महिना भरी मेहनत केने छलाह
जी मेलामे लोक नृत्य देखबा लेल बहुत भीड़ जुटल छल ढोल मधुर आ नागरा धुमधुम सब लोक झुमि उठे छल ह
उठि छल किछु युवक झुमर नेत्र प्रस्तुत कर रहल छल
दर्शक सब ताली बजा बजा कऽ कलाकारक सभक कलाकार सभक उत्साह बढ़ल रहल छलाह अछि हम तिलकुट लाइ आ मीठा खूब स्वाद मे स खेनहुँ
हम तिलकुट लाय आब पीठा खुब स्वाद सँ खेलउ
बच्चा सब खिलौना खरीदबा लेल माता पिताक सङ्ग जिद कर छल
काठक खिलौना आ रङ्ंगीन गोब्बरा खूब बिकाायइत छल
जहाँ मित्र जी चूरी बिन्दी आ शृङंगार सामग्री दोकान पर महिला भीर अधिक छल त बजितल एक घुम अ हस्तशिल्पक समान देखले ग्रामीण कलाकारक प्रतिभाापर गर्व भेल सचमुच एहि प्रकारक मेला स्थानीय कलाकार सभक जीविका सेहो बनैत अछि मेलामे झूला पर बच्चा सभ खूब आनन्द लैत छल हँ मित्र हुाय नागिन झुला पर बेसलहू बचपन आबि गेल सच का कहतू कतुको लोक फोटो खिचाबे अपन अति यादगार छण संजो रहल छल जानी मोबाइल कैमरासँ सब खोजिके करू हम घोर लगल छल अछि ने टूसू गीतक प्रतियोगिता सेहो आयोजित कयल गेल छल विभिन टोली अपन मधुर स्वरमे गीत प्रस्तुत कऽ रहल छल निर्णायक मंडलन सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति चुनबा मे व्यस्त छल
सही करल मेलामे झूम पर बच्चा सब खूब आनन्द लैत छल हमहु नागिन झूला पर बैसूल आओर बचपन या याद आबि गेल
मेलामे सुरक्षा व्यवस्था सेहो सुदृढ़ राखल गेल छल
अख्म्ह सही कहलहुँ ढोल मदा आओर आधुनी सब लोग झुमि उठल गेल तेल
ह
सचमुच एहि प्रकार मेला स्थानीय कलाकार सबका जीविका सेहो बेनोत अछि
मोबाइल कैमरासँ सभकिछु कैद करब होर लागल छै
टुसु गीतक प्रतियोगिता सेहो आयोजित कयल गेल छल
विभिन्न टोली अपन मधुर स्वर मे गीत प्रस्तुत कऽ रहल छल निर्णय मंडल सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत चुनावामे मे व्यस्त छल
विजेता टोलीक सम्मान देखि सभ गदयक भए गेल
मेलामे सुरक्षा व्यवस्था सेहो सुदृढ़ राखल गेल छल
पुरषक सब लगातार निगरानी करैत छलाह
सफाइ व्यवस्था सेहो सराहनीय छल
स्वयं सेवकसँ लोककि स्वच्छता प्रति जागरूक करैत छलाह हमरा लगैत अछि जे म एहि प्रकारक आयोजित संस्कृति बचाबै मे सहायक होयत अछि
बिल्कुल नव पीढ़ी अपन परम्परा से परिचित होइत अछि
अछि अछि मित्र टूशु पर्वक धार्मिक महत्व सेहो बहुत गहन अछि जे
अछि अछि ई लोक स्मृद्ध सुख आऔर शान्ति लेल प्रार्थना करैत छथि
अछि मे महिला सब श्रद्धा न पूजा अर्चना बहुत करक छै युक्त स मङ्गल गीत गाय वातावरण पवित्र बना दैत छथि
शायद होयत होयत मेला प्रकाशक सुन्दर व्यवस्था देखबा योग्य छल रंगीन बल आ सजावट पूरा मैदानेक चमक रहल छल छल छल
जी जे अछि मचंन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी छल ऊपर कलाकार सब एक न बड़ी कह के एक परस्तुति रहल छलला इधर आज हास्य कार्यक्रम पर दर्शक खूब हस ला हा हा हा हाहा परन्तु लेकिन लोकगीती सुनी कितको लोक भावुक से हो गे हूँ
राहति समय मिला ओरो मनोहर लागैत छल ठण्डा हवा आऔर संगित सगं वातावरण असु शुद्ध छल मेला मे दूर दूर से आयल व्यापारी सब उपस्थित छलाह फिर दूर दूर तक गेल छलाह
ह अछि अछि उहाकर व्यापार एहि अवसर पर खूब नीक होय तऽ छी के हिसा स्थानीय अर्थव्यवस्थाके सेहो लाभ पहुँचैती अछि सही बात कह मित्र की आछी मेरा आर्थिक दृष्टि से सेहो महत्वपूर्ण सेहो बहुत महत्वपूर्ण जैस टुसु मर्ति वि उसर्जनक तैयारी खूब डान्स नाचो धूम मजत शुरू भय गेल छै
सही बात अछि टुसु प्रतिमा विसर्जन तैयारी शुरू गेल छै लोको श्रद्धा ओर भावनात्मक जुड़ावक संग प्र प्रतिमा लऽ के चल छलाह टूसू गीत अंतिम स्वर्प वातावरणमे गूँज जी रहल छल अनेक लोक आँख मे नम भेल छल
विसर्जन समय सब टुशु माता से आशीर्वाद मागि रहल छल कि अगले वर्ष कोनो भव्य आयोजनक कामना कयल जा रहल छल कि हमरा लगे अछि जे एहि बला चललो एक दूसरा निकट आबेत अछि समाजमे प्रेम सद्भाव आ सहियो भावना बढ़ैत अछि की
ह सही कहल छ हमरा समाजमे प्रेम सद्भाव‌ आओर सहयोगी भावना बढ़ैत अछि बच्चा सब लेल ई अनुभव जीवन भरिक याद बनि जाइ बुजुर्ग सब अपन बीतल समय याद क भावुक भय जाइत छथि हम सोचैत छिय जे एहि संस्कृति के सदैव जीवित राखब चाही चाही बिल्कुल चाही राखब जीवित
अछि अछि मित्र बहुत बढ़िआ बात कहल नहि यदि युवा पीढ़ी रुचिे लेल पुनः परा अमर रहत तऽ मेला लौटते समय मनमे मिश्रित मिश्रित बहुत भाव छल उत्पन्न हो हो अछि एक दिस खुशी छल आ दोसर दिन मेला त मने दुःख आब तानी छी घ अबी कम हम पूरा अनुभव परिवारिक सलू हमर परिवारे सेहो बहुत उत्साह सा सब कथा सुनलक परन्तु अगले वर्ष फेर स सब मेला घूमेै जाइ ह
मेला से लोटैत समय रोगरि हाट मे एगो साफ ले आओर पूरा अनुभव परिवार के सुझेली हम परिवार से एगो उत्साह सब कथा सुनल
बस अछि मित्र कहबू तऽ गुड अपन मित्र सबके सेहो साथ लऽ जैय सब मिल क टूसू पर्व आनन्द दुना कसदे टुसु मेला वास्तव मे लोदैऊेग जीवन उत्सव तानि इसमे हमर पहचान आ गौरव प्रति संस्कृति मात जाति के